हलो हेलो आवाज नै आबैया।
हेलो, हं की हालचाल अइ।
अवाज नै आबैया।
आवाज त आबैया अहाँके।
ओ की हाल चाल? आ
अहाँके आवाज त आब ठीक अइ पहिलेसं आराम अछि।
ओ पहिले की भ गेल छला?
पहिले अहाँके भकौंआ पकरि लेने छला ने
ओ
हं
आओर खाना पीना भ गेल?
नै खाना पीना एखनि नै भेलै, एखन बनलैए।
अच्छा की सब बनेलियै ए?
सोआबीनके तरकारी आ आ भात बनेलौं हें।
ओ त सोआबीनके तरकारी केना बनबै छियै? कनी हमरो बता दिअ, हमहुँ कालि वैह ढंग से बनेबै।
सोआबीनके तरकारी बनबै छिअइ अहाँके सबसं पहिले अहाँके आलू काटि लै छियै।
से हं- हं
आलूके छील दै छियै आ ओकरा काटि लै छियै।
अच्छा
ओकर बाद अहाँके, ओइसं पहिले की करै छिअइ आधा घंटा पहिले अहाँके सोआबीनके फुला फूलै ले पानि मे द देने रहै छिअइ, आधा घंटामे फुलि जाइ छै ओ तकर बाद अहाँ की केलौ त प्याज कटलौ। आ प्याज कटलौं, मिरचाइ कटलौं। ओकर बाद अकरा लोहियामे देलौं लोहिया ऊप पर जैमे बनेलौं ओइमे देलौं, ओकरा अहाँके जाबत ओ अहाँके प्याज अहाँके छै से अहाँकेँ कहै छै ओकरा, भुझाइ नै छै, अहाँके ओकरा छोरैए नै छियै भु
लाल नै होइ छै।
हँ भुजा गेलै ओकर बाद अहाँके भुजेला बाद ओइमे अहाँके छै से अल्लू आ ओ सोआबीनके देलियै, आ ओकरा भुजलौं अहाँके जखन आलू अहाँके सिद्ध भ गेल ओकर बाद अहाँके आओर जे मसल्ला सब होइ छै हल्दी धनियां नमक ईसभ अहाँके देलहुँ, जेहि मसाला देबाक रहल।
मिर्ची मिरचाई पाउडर नहि दै छियै?
हँ, हँ, सभटा मिरचाइ पाउडर धनिया
की हरियरका मिरचाइ खाइ छियै, अहाँ?
नहि -नहि हरियरका शुरू मे दैत छियै, बादमे अहाँके कहै छै। मिर्ची पाउडर सेहो दै छियै।
ओ कल कलर तरकारी के बन ले ललका मिर्चाई दै छियै।
हँ, हँ, ओ कलर बनै छै ने, कलर पकड़ि लैत छै तरकारीके
अच्छा!
ओकर बाद अहाँ की कहुँ तऽ, जखन भुजा गेल पुरा
ख
भुजेला के बाद अहाँके छै से, ओहिमे रस देलहुँ। जतेक आदमी रहलहुँ खायवला, ओहि हिसाबसँ ओकरा रस देलहुँ।
ओ
आ रस देला बाद, अहाँके ओकरा बरक देलहुँ जखन ब
आ हमसभ जे बनबै छियै से हम सब जे बनवे छीय, ओ अलग तरीका रहे छै, दोसर तरीका रहे छै।
अच्छा! अच्छा! ओ कोन तरीका रहै छै?
ओ तरीका रहइ छै। हेलो!
हँ।
आ ओ तरीका ई रहैत छै कि, सोयाबीन के गरम पानि मे फुला दै छियै।
हँ, हँ।
ओहिके बाद ओकरा हम आलू के सीटी लगा के उबाल देय छियै, उसनि देय छियै।
हुं, हुं।
और ताहिके बाद की करैत छियै? तऽ सोयाबीन के तेल मे दऽ कऽ भूजि दै छियै।
हँ।
ओ सोयाबीन पर कनि नम कनि नमक दै छैिय, कनि हल्दी पाउडर छीट दैत छियै तऽ, सोयाबीन नीक भऽ जाइत छै देखैसँ।
ह ह।
आ खूब के मतलब भुज देलहुं सोाबीन के।
अच्छा!
ओइ ओहिके बाद स्वामीन के भूजि के निकालि लेलउ तखन जीर के ललका सुखेलका मिर्चाई के तेर प त्ता के हींग के छौका लगा देलहुँ, फोरन दऽ देलहुँ।
अच्छा! छौका तऽ छै से बढ़िआँ करै छै, छौका लगा दैत छियै ने तऽ, ओ खायवला बढ़िआँ रहै छै।
ह ताहिके बाद अल्लू जे आलू जे उबालने रहै छीय ओकरा सोहि क उएह छ फोरनमे खसा दैत छियै।
हू।
अल्लूके खूब क भूजि देलौं, लाल कऽ देलौं। तऽहन हरैद देलौं, नून देलौं। अथी धनिया के पाउडर देलौं, मिरचाइ के पाउड मिरचाइ मस्सला देलौं।
बाह-बाह।
तहन कनि गरम मस्सला देलौं, मीट मस्सला सभ रहल तऽ से सभ देलौं। फेर भुजि देलौं, फेर सुवाबीनो खसा देलौं, फेर दू मिनट अल्लू के सुवाबीन के भुइज लै छियै। तई के बाद से रऽस देलौं। ई तरीका स अहाँ एक बेर बना क देखबै एहन स्वदगर लागत
हमरा कियो कहलक जे सुवाबिन आलू मे दऽही सेहो देल जाइ छैय।
ओ-ओ कनि भूजै कला हल्का मिला देबै ने रऽस में
हँ-हँ।
तऽ कनी खटगर खटगर जकर खट्टा पसन्द छै से दऽ सकैए।
ओ हमर जे पप्पा छथिन अहाँके, अहा पप्पा अहाँके जे छै, मटन बढ़िआँ बनबै छैय।
अच्छा तऽ हम पप्पा के कहबैन, एक दिन हमरो बना कऽ खुआ दौथ।
हुनका अछ से एक बेर ऑफर ऐल रहन आँह के इंग्लैण्ड सँ मट्-मटन बनबै के पापाके।
एलियै इंग्लैंड के छलखिन आहां के जे ओ एकटा व्यक्ति छलखिन हेँ मिथिलाञ्चलेके तऽ ओ ऑफर केने छलखिने हमर पप्पाके जे सरकार अपने इंग्लैंड अबियौ ओई ठमा अहाँ मटन बनेबै।
अच्छा।
हँ लेकिन कहलखिन हमर पप्पा कहलखिन जे हमरा लग पप्पा कहलखिन जे हमरा लग फुुरसत के अभाव अछि।
अऽ, पप्पा बीजी बप पप्पा किछु, पप्पा बेसी काज धाज करैत छथि की?
हँ-हँ, ओ कहलखिन जे हमरा महीष सँ फुुरसत नहि भेटलखन अखन।
ह
जखने हमरा महीसँ फुरसत भेटत अहाँकेँ छै से हम जरूर इंग्लैण्ड आयब अहाँके मटन चावल अपना हाथ के खुएब। बुझलियै? अच्छा सुनलौं कि अहाँ कश्मीर सेहो गेल रहौं, तऽ केना की केना रहल ओई ठमका यात्रा के? से से अहाँ विवरण दियौ।
किया अहॉं जाय चाहे छियै की ओतऽ?
नैय नैय हम तऽ एखन नहि जेबै एखन छै से हमर खैन इच्छा नैय भऽ रहल अइ, देखै छियै किछु दिन बाद जेबै। अहाँ जे गेल छलौं तऽ की केना रहल ओईठमका यात्राके? अनुभव की केना रहल? अनुभव कनि शेयर करू।
पहिल तऽ जाइसँ पहिले अपन जेब जेबी भरि कऽ पाइ लऽ कऽ जायब।
ठीक।
कियेकि ओत होटल बड महग भेटे छै।
और
चाइर हजार, पाँच हजार से ऊपरे के भेटे छै ओइस निचाँ के ते मोन में सोइचियो ने सकै छियै
अच्छा-अच्छा-अच्छा
तै के बाद जे छै ओत्तय कि जे खाना पीना रहे छै।
हूं- हूं-हूं्हूं
से बड बढ़िया रहै छै, हमरा सबके त नैंहें पसन्द एल खेनाय- पिनाय।
अच्छा, खाना-पीना ऐ ठमका केहन की-केना रहैये?
जेना हमरा अहाँके इमहर ठेला पर भेटैये गोलगप्पा पानीपूरी, फलना-चिलना, सिंघाारा, लि ट्टी ओत्त खाली भेटै छै मुर्गा, चि अण्डा आ म् मौस के रंग-रंग प्रकार के मीट के आइटम सब।
बाह-बाह बहुत-सुन्दर।
इम्ह इम्हर-उम्हर के चीज नै भेटै छै। आ हम सब जे गेल रही से
कहै ककरा छियै?
जेनाकि लिट्टी भेलै, सिंघारा भेलै आलू चाट भेलै, सिंघारा चाट भेलै ई सब किछ प्रकार के खेनाय ओतऽ नै भेटै छै।
आच्छा-अच्छा इ तऽ बहुत दुखद गप कहलौं आँ
आ हम सब की कैह, गेल रही वैष्णो देवी से तऽ माता रानी के- माता रानी के दर्शन कऽ केऽ गेल रही। तऽ आब हम सब माछ-मीट केना खाउ? माछ-मीट नै खेल जाइ छै आ कश्मीर के सुनने हेबै कश्मीर के सबसे मतलब नीक खेनाय होइ छै मीट। जेकरा कते लोक मौसो कहै छियै। त कश्मीरके सबसे नीक खाना होइ छै, अगर कश्मीर गेलौं आ मौस-भात नै खेलौं तऽ कोनो इहे नै रहै छै।
ओ, तऽ मौस रहै कथीे के छै?
छागरके, बकराके
ओहो ठमका आदमी छै से ओकरा छागरे कहै छै?
बकरा कहै छै बकरा।
अछा बकरा, लकड़ा के भे बकरा, बहुत नीक गप कहलौंए।
एकटा मौ इहे मौसे भेटै छै आ हम सब माता रानी के प्रसाद लऽ कऽ गेल रहौं, ओइ तरफ देखबो नै करै छलौं
नै बहुत-बहुत नीक काज गेलौं अहाँ।
आ हम सब जे होटल वला के कहियै जे दाइल तड़का दे, दाइल फ्राइ दे ओ सब बुझबे ने करै। ओ सब एहेन दाइल तर का बना के दै छै आलू के सन्ना चि बुझै छियै?
हूँ, हँ, आलू के सना लेकिन जे बनबै छै, कनि। ओकर से केहन आलू के साना बनबै छियै?
मतलब दालिक के जे, कहियो ने दालि फ्राइ, दालि तड़का देतो आलू के सन्ना जेना दालि के बना के दऽ दे, ओहन मोटगर।
अच्छा! ओ दालि मे मतलब पानि नहि रहे छलै हे।
ने सुखायले रहै छलै। की कहू एक बेर ए खेनाइ के, तीन- तीन चार- चार हजार लगे छले, पर पूरा खेनाइ ओहिना फेकई छलै, मुँह तक मे लय वलाा नहि रहै छलै।
आरो तोरी के, ई तऽ बहुत मतलब छै, से दिक्कत बला गप छै, अइ ठुनका भोजन!
मतलब खाना- पीना। के हमरा हिसाब जते हमरा अनुभव भेल, खाना- पीना के बड़ दिक्क दिक्कत होइ छै।
हू।
आ दोसर बात! जेह जतय जेबै घूमय लए, ओतय मारि पाय लैत छै। आब अहाँ लेेक में घूमबै, ओ लेके में एक आदमी के, दू सो चार मतलब सॉरी। गलती भऽ गेल नेक में घुमबै।
लेथ, लेथ मे घुमबै, लेथ तऽ लेथ मे कोना घुमबै, लेथ तऽ हमर पप्पा चलबै छलखिन ह, ओ घूमल थोड़े जाइ छै।
आर एगो समुद्र रहै छै, जाहिमे सुनने हेबै कश्मीर में समुंद्र छै, जहिमें फिलिम बनल छै, बुमरो -बुमरो श्याम रंग
नहि-नहि, कश्मीरमे कोनो समुद्र नहि छै, कश्मीरमे अहाँके झील रहै छै।
ओहे झील, तऽ ओ झील मे रंग- रंग प्रकार के चीज भेटे छै, झील के अन्दर मे।
से बुझलियै।
उए हए तऽ हम कहलहुँ, ड डर लेक कहलहुँ झील नहि कहलहुँ। तऽ अहाँ ओहिके उलटा देलियै।
ओ नाम भेलै।
हँ, हँ।
ओ, हमसभ छी अहाँके मैथिली बाजैवला ने, तऽ हमसभ ओतेक इंग्लिश नहि बुझैत छी।
ओ।
बहुत बढ़िया यात्रा रहल अहाँके।
तऽ ओएह मे लेक, अथी झील मे
हू हू।
कॉफी पिलहुॅँ, बौआ मोमोज बुझै छियै?
फरल छलै।
काफी दूध के। जकरा अपना सब चाय कहै छियै ने, ओतऽ ओहे ने किछु रहे छै अलग, ओकरा उम्हर कहल जाय छै, कॉफी इंगलिश
अच्छा! ओहिमे टैफिन मिला दै छै ने?
हँ, हँ। तखन से, हँ। ओत बहुत घूमैके व्यवस्था छै। जिम्हरे तकबै तिम्हरे हरियर हरियर